कोड जनरेट डैश बोर्ड।
हलो, हा। ताए को दी पी
ईअं ॾकाए छो त दीदी प्यार सां ॻालायो न।
न मां इ ईय वायेगुरू दीदी इअ प्यार सां ई चउो।
तां मूंखे पहचाने वया हूंदव न की हीअ वाहेगुरु वारी उहा ई आ?
हा ॿयो छा तांखे कीअं भुलॼदो।
एड़ो कुझ कम ख़ास थोरी कयो आ ॼो तां मूंखे भुलजंदव या न भुलजंदव।
तां सां गॾ ॻालियूं ॼो आयन हू मूंखे न भुलजंदी तां उह ई तीन नंबर वारा आयो न।
हा उहो ई एस्ट्रोलॉजम।
हा-हा, हा अॼ कुछ ख़बर आये छा नई कोई? ह
अरे याद करायो ख़बर अख़बार न पढ़ो आ अॼ मां।
ऐं अख़बार पढ़ंदा आयो छा अॼ ॿि?
ॿारे में पढ़दी आंया।
मोबाइल मे?
हा
त छा पढ़ंदा आयो तां?
बस मां मूवीस जे बारे में पढ़ंदी आयां मूवीस केड़ी लॻयूं आयन नयो छा थयो आ?
न मूंखे त मूवीज़ में इंट्र्स्ट कोने?
छो?
हाणे इंट्रस्ट ई ॻाल आ मूंखे जीअं मूवीस वग़ैरह न वणंदियूं आयन।
हम मतलब क मतलब हलो ठीक आ कोई ॿि अगर तांखे ज़िद करे वठी हले त तां केड़े प्रिफर कंदव मूवी ॾिसण कमेडीयन? सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर?
अ ॾिसो हॉरर-हॉरर में ॿि मज़ो अची वेंदो आ। पर हॉरर ॿि सेकेंड नंबर ते रखंदम मूंखे कॉमेडी और थोरो सो मतलब रोमेंस ॿई हुजे त हो वणंदी हुंअ।
मूंखे-मूंखे वण वणंदो सस्पेंस वारी मूवी।
न-न मूंखे सस्पेंस वग़ैरह ई सॿ ॾिस अ ह ॾिसी वठंदी आयां सस्पेंस पर मूंखे लॻंदो आ दिमाग़ हेॾो न ख़र्च ते मां खेॾा वञी करे हुते दिमाग़ ख़र्च त रोज़ ई कंदी आयां न।
उह ॿि ॻाल आ पांॼी जॻय ते सही आयो पर मूंखे वणंदियूं हुय आयन कि मां दिमाग़ लॻायां। ते ट्रिक लॻायां मां पहले ई दिमाग़ लॻाए वठां की हाणे छा थियण वारो आ।
हा उय ॿि सुठी हूंदी आयन पर हू थर्ड नंबर में आयन मुंजे लाइ।
और कॾि कॾि मूंखे सम्झ न ईंदो आ कुछ नयो ई हुन में आये। खणी ईंदा आयन सस्पेंस त मूंखे ॾाढी ॻाल वणंदी आ। पर इयो आ मथे ॼो सूर थी वेंदो आ मुखे मूवी अलाए शो तेज-तेज आवाजूं ईदियूं आयन सूट न कंदियूं आयन मुखे।
हम्म
अलाए तेज़-तेज़ आवाजूं सूट न कंदियूं आयन अलाए पैक जॻह सूट न कंदी आ इयो मूंखे पतो न लॻाए पाईं थीं आयां अॼ ताईं मां।
हम।
सही ॻाल आ मां अगर कोई मॉल वग़ैरह वेंदी आयां। या फिर शादी पार्टियुन ते ॿि वेंदी आया न त कोई जॻह पैक-वैक हूंदी आ न बिल्कुलु मुखे अलाए छा थींदो आ और अगर हिते ई खुलो हुजे त मूंखे सही लॻंदो आह खुलो स्पेस समुझो।
तव्हांखे जो ॼो ॻाल्हि न पसंद आहे न थिएटर में उहे ई सभु आहिनि त इन लाइ थी वेंदो आ।
छा सभ आह।
जीअं, जीअं तव्हांखे पैक न वणंदो आह, हुते पैक ही थींदो आह थिएटर, तव्हांखे तेज नॉइज़ न वणंदी आह, हुते नॉइस आह
त भाई न त मूंखे पतो ई न आहे न की कहिॾी ॻाल्हि मूंखे ट्रिक थी करे वञे।
न त हे सभु तव्हांखे ट्रिक करनुयूं आहिनि और हिकु साथ तव्हांखे हुते मिली थो वञे समुझो ता।
समझा ती।
तव्हां जीअं माइग्रेन, माइग्रेन थव तव्हांखे त ॿुधायो हू
हा
हैलो त, हे हे टई ॻाल्हियूं माइग्रेंन पर्सन खे सूट न कंदियू आहिन हुते टई आहिन।
और हिकिॾी अञा माइग्रइन वारनि खे सूट न कंदी थव कलरफुल लाइटिंग
अच्छा न हू त सभिनि जा हूअं त सभीन जा अलॻि सिमटम्स हूंदा आहिनि तव्हांखे बि त उह?
लाइटिन जो त न पतो आह मतिलबु इअं जॾहिं मथे में सूर थींदो आह, पोइ बिल्कुलु लाइट न वणंदी आह। पोइ अंधेरो शांती ईअं वणंदी आह। थधो, थधो आस पास हुजे बिल्कुलु मां पाण। थधी थधी हुजां पर एतिरी बि न की भाई थध लॻे। नॉर्मल, मथो मुंहिंजो बिल्कुलु थधो हुजे।
हु, चवंदा आन। हे सुधरी वेंदो आह, सुबुह उथी करे मेडिटेशन करण सां।
हा ॿुधो त मां बि आहे। तूं मुंहिंजे भाउ, भाउ, भेण सुम्हण ई नंदी आहिनि मूंखे ठीकु आह।
मई, तवा चयो, चयो।
छा ई चवा, ठीक आह भाउ भेण बुराई छा कयां, मां ई। सुम्हण ही न ॾिन्दा आहिंन बिल्कुलु। पर ठीकु आह। कॾहिं न कॾहिं मां पंहिंजो इहो सुधारंदम। कीअं सुधारण मूंखे बि न पतो, मां ॾाढा उपाय कया आहिन माइग्रेन जा। तां ये पतो त छा छा उपाय हूंदा आहिन।
हा पतो आह न।
ॿुधायो जीअं छा उपाय हूंदो आह, हिकु ॿ ॿुधायो?
ॾिस पहले त हिकिॾो उ ओ ख़सखस, ख़सखस हूंदी आह।
हा हा हा।
हुन हुन सां बि घिह वग़ैरह कुझु हलवो ठाहिबो आह हुन जो खाइबो आह।
इहो भी यादि कान।
और सौंफ़ और मिस्री खाइबी थव चालीह ॾींहं। और जलेबी सुबु सुबुह और खीर पीबो थव चालीह ॾींहं।
और तव्हां च खच जो हलको ठाहिबो आह मगज खे मजबूती मिलंदी आह, पर हिन जो कोई हो कानव उपाय कान्हे इहो माइग्रेन जो।
अच्छा।
इहो सिर्फ़ स्ट्रॉग कंदो आ मथो पर कुझु फ़ाइदो न लॻो मूंखे कंहिं शइ सां बि
ॾिसो हे, जो तव्हां चालीह चालीह चया अथव न, चालीह ॾीहं चालीह ॾीहं।
हे सभु त अंधविश्वास तो लॻे। अगरि, न हे कमु कंदो हूंदो। तॾी चालीह ॾीहं चालीह ॾीहं छाजों साइंस ईअं न चई आ।
साईस, साईस तव्हांखे ईअं ॾींदी अथव न ॾींहं की एतिरा ॾींहं दवा वठो? त असर थींदव, अध ते छॾे छॾंदा आहियूं त न थींदी आ। त हे कुछु, त हे कुछु, पुराने ज़माने दवााइयूं हूंदियूं आहिनि। जंहिंमें माण्हू गिनती करे ॿुधाईंदा आहिनि की एतिरे ॾींहंनि में तव्हांखे असरु थींदो। तॾहिं कुछु ॾींहं आहिनि हे।
तव्हांखे कोई बि सूट न कयो ह, न?
न, अ ॾाढनि खे सूट न कंदो आहे इहो, मतिलबु माइग्रेन में।
हम अच्छा।
और मूंखे यादि थो अचे। की भाई मांखे माइग्रेन थियो, जॾहिं मां इलैवंथ में हुयमि।
हम।
मांखे लॻे पियो की मांखे ट्यूशन पढ़ाइण सां थियो पर न। मां इलैवंथ में हुयमि तॾहिं खां मूंखे थियो आ। त छा थियो इलैवंथ में की भई मां प्राइवेट स्कूल कयो, नाइंथ, टेंथ, मां ॿ साल स्कूल स्कुल न वई हुयमि, घर में हुयमि, ठीकु आ। पोइ ॿ साल मां घर में हुयमि! न ट्यूशन पई वञा, हिकु साल त ट्यूशन बि शायदि न वञी पाइमि। त पो, मां वरी स्कूल जॉइन कयो इलेवंथ में। पो मां जंहिं मईल- जंहिं मईल स्कूल वेंदी हुअमि न मथे जो सूर थी वेंदो होे, पो मां टयूशन न वञीदीम। पाईंदम।
हमम्। हा
ॾाढो टाइम ख़राबु हलंदो, छोकी ट्यूशन न पई वञी पाए त ट्यूशन वारीअ ई ॿुधा पई, स्कूल न पई वञा त स्कूल वारनि जी, घर वारनि जी ॿुधा पई। घर वारनि चवां पई की प्राइवेट करायो त ऊह सम्झनि न पा। और उहो बि छा ई समझंदा, उ चवंदा छो करणो तई प्राइवेट, पर मांखे अलाए छ दिक़त लॻण लॻी मथे जो सूर वग़ैरह, पो मां इलेवंथ झेलो मथेयो सूरु ट्वेल्थ में, आख़िर मां डॉक्टर खे ॾेखारण वियमि। भई छा ॻाल्हि आ। असांखे थोड़ो अंधविश्वास बि थि वियो कि स्कूल में कोई ॻाल्हि त कान्हे की भई मां ने, जादू, टोनो वगैरा थियो हुजे, छो मथे सूर थो थिए।
अच्छा।
पोइ मां, मा जॾहिं डॉक्टर खे ॾेखारण वयमि डॉक्टर ॿुधायो मांस मूं सां हीअं, हीअं थिए थो, और मां थोड़ो सर्च बि करे वई हुअमि यू ट्यूब में, कि इंअं छो थियो? थींदो आ। त डॉक्टर बि माइग्रेन ई ॿुधायईं। और डॉक्टर चईं हिनजी कोई दवा कान्हे। और तॾहिं बि, तॾहिं बि चैक करे दवा ॾेई छॾियईं, इहो मूंखे समुझ न आयो।
पर हे कहिड़ी उ आ, दवा न आहे।
मतलब इ आदती हुई सुधारंदी आ, समझो। जीअं केंखे- केंखे तव्हां चवंदव की स्मोकिंग बंद कर त हुनजी दवा थोड़ी ईंदी आ, स्मोकिंग में तव्हां इया आदत सुधारणी आ! आदत छा सुधारणी आ, कंट्रोल करणो आहे पाण खे त हर कंहिंजी सिर्फ़ु दवा सां शइ ठीक न थींदी थव, कंहिंखे- कंहिंखे सुधारणो बि पवंदो आ। त मां खे इहो सुधारण जी ज़रूरत आ। जो मुन्जे अञ कंट्रोल में कान्हे। मां, हिन, मां कल्ह परीहं मूवी ॾिसण वई हुअमि त मां पाण खें कंट्रोल कयो की मां कि मथे जों सूर न थिये। ॾाढो कंट्रोल कयो, पर आख़िर मां नोटिस कयो जीअं- जीअं आवाज़ वधे पई और वधंदो पो वञे, मां समझी वयम। की मां पीउे जे हथ में ना आहे। मां प्रैक्टिस कंदमि त ही मूंसां थी पाइंदो, ईअं साल में हिकु दफ़े सां मूंखे न सुधारु थींदो। और माइग्रेन जा ॾाढा सुल सुझाव बि आहिनि, तव्हांखे पतो त सुझाव अञा बि मतलब कोई शयूं ईंदियूं आहिनि की भई तव्हां मथे में सूर थियव त हु त तव्हां हो पाए करे मथे में सुम्हो, थधो लॻंदव।
हा- हा ॾिठो आ न हिकड़ी कैप हिकु कैप पींदी आ, जो पाए बि आहे त हमेशा थदो लॻंदो आ।
हा उहो मां कॾहिं ट्राए कंदमि।
पर न हा हिकु, हिकु दफ़ो त करणो खपे पर हुन ई वीडियो में हुन ॿुधाईं की कैप इअं ई थव हिकु दफ़ो ॿ दफ़ो यूस हा- हा।
सिर्फ वन टाइम ब टाइम यूज़ लाइ आ, ईअं परमानेंट तव्हांखे बि -बि मटणी पवंदी।
हा त उहो ई आ, हिन खां सुठो मां सुधारे ई छॾियां न। छा इहे सभु शयूं वठां हुनमें छा ध्यानु ॾियां
हा हो त आहे
तव्हां ॿुधायो कुझु?
छा ॿुधायांव तव्हांखे
अॼु मां हिन में ॾाढो ॻाल्हायो आ थोरो तव्हांॻाल्हायो
अच्छा त तव्हां इह कुझु ॿुधायो न मां
मोशन सिकनेस तव्हांखे कीअं थींदी थव
शम सीकनेस मां हाणे ॿ ट्रनि साड़ियनि खां नोटिस कयो आह कि जी जॾहिं जयॾहिं मां बस में ट्रैवल कयो आहे त मूंखे ईअं लॻंदो आहे उल्टी थी अचे
हम्म पर इअं इज कीअं थींदी आहे पहिरे तव्हांखे न हुयो पोइ थी वई हू मूंखे समुझ न आये
न त इअं जीअं मूंखे लॻंदो आ सॿ इअं चवंदा हु न तूं अलॻि आहीं तोखे ईअं न त ई त मूंखे ईअ पाण में ई
पर तव्हां पाण खे सुधार कजो न त हे ॻाल्हियूं अॻितेही न सही न हूंदीूयूं त तव्हां काॾे वञी न पाईंदव पंहिंजे मन सां काॾे बि न वञी पाईंदी माण्हू तव्हांखे सोचंदो वठी वञण में तव्हांखे घर वेहिराए हली वेंदव
तहांखे थोॾो वेहारे वया हूंदा?
भाई मां त हलो माइके में आहियां मां ससुराल जी ॻाल्हि थी कयां।
अच्छा।
ससुराल में सभु पंहिंजा न हूंदा आहिनि न कॾहिं -कॾहिं चवंदा आहिनि तूं वेठी हु त बीमारी थी वेंदी आहे असांखे बि तंग कंदीय।
भई मां पंहिंजे ते बि रखी थी सघां न जो माण्हू बीमार हूंदो त असांखे लॻंदो न तूं आराम कर। या भई असां माण्हू सुठा आहियूं सभु माण्हू सुठा न हूंदा आहिनि की असांजो मन पए थो की बीमार आहे त छा यो असां सां त घुमी सघंदी सोच -सोच आहे त ज़रूरु जाथे किथेतहांखे अहिड़ा माण्हू मिलव त अगर तवां सुधारे था सघो त शुरूआत में ई सुधारे वठो वधाइजो न इहा ॻाल्हि पंहिंजी समझो था।
हाणे छा थी करे सघां वधाए न हे सभु मूंखे हाणे जीअं मूंखे रुटी ई न आ। हा मां घर घर खां ॿाहिरि मूंखे मां चाहियां थी मां खुदि निकिरां। पर मां चाहियां थी मूंखे मौको मिले।
निकिरण मतिलब इहो न हूंदो अव की काथे हमेशाह लाइ तहां शिफ्ट थी वञो। कंमल केमल हफ़्ते में बट टे दफ़ा ॿाहिर निकरंदव अगर तव्हां रोज़ मंदिर बि वेंदव त बि तव्हांखे सही लॻंदव। जी
त मंदिर त स्टाट कयो हुयो न मां वञा रात जो लेकिन उो त ॿीं मिंटे में अची वेंदी हुयम घर
हा त हिकिड़ो तॾहिं बि इहो जो चक्कर लॻो त अञा पंज मिंट लॻाईंदव त बढ़िया आहे।
न हू ॿाहिरि निकिरण जी ॻाल्हि मां चवां थी।
उते ई उते चक्कर लॻायो पंज मिंट ॿाहिरां जी हवा तहांजी थी वेंदी।